हलो
हलो कीअं आयो?
बढ़िया वाहेगुरु जी
ॿियो छा प्या कयो?
ऐं हाणे वञा थी मां सुखमनीअ पाठ ते बस सुट
अच्छा, अच्छा-अच्छा
तव्हां छा प्या कयो? न थोरो सो ई परे आ मतलब पंज ॾह मिंट लॻंदा वञण में। हा-हा असांजो मतलब ग्रुप आ, अमृत वेला ट्रस्ट उन जो मतलब की ग्रुप में किथे ॿि चवंदा आहिनि तं वेंदा आहियूं।
अच्छा-अच्छा ग्रुप में वेंदा आयो। अच्छा त थींदो रहंदो तवं छा पाठ? कॾहिं कंहिंजे हिते थींदो रहंदो आ छा इहो पाठ तव्हांजो सुखमनी जो?
मतलब थींदो ईअं आहे की जेको कराए को ओकेशन हुजे त ईअं हं पधल कान्हे। जेॾीमल जंहिंजे घर थ्यो हा।
हा
ॿियो तव्हां छा प्या कयो?
बस हाणे फ्री थी आ त सोचियो ॻाल्हायां तव्हां सां।
हूं-हूं-हूं किथां जा आयो ता?
मां एम पी जी आहियां।
अच्छा-अच्छा
हा त पो हुतां थी करे वरी ईंदव त पाठ पूजा में लॻंदव ता?
हा, सुखमनी जो पाठ कंदा आहियूं।
अच्छा त अच्छा घर में ॿि कंदा ओ छा?
हा, मां घर में ॿि रोज़ जपजी साहिब सुखमनी साहिब जो पाठ कंदी आहियां। सोपाई सांब जो हा, पाठ करण त सुठो आ न।
हा, पो सुखमनी ॿुधंदा ॿि हूंदव न?
मूंखे याद आ मां पढ़ी वठंदी आहियां सॼे ॾींहं में हिकु पढ़ंदी आहियां।
अच्छा पढ़ंदा आहियो, हा पो सिंधी में लिखियलु हूंदी आ की न मा न पढ़ी आ कंॾी। पो सिंधी में अख़र हूंदा आहिनि की हिंदी में ई लिखियलु हूंदी आ? हलो हलो हलो